हेलो।
प्रणाम दीदी। हँ हेलो।
हँ खुश रहे, खुश रहें, राधे राधे कहाँ रहे?
रहियै घरे पर, बाजार गेल रही, हँ।
अच्छा अच्छा, फोन कैले रहि नहि उठेलखिन।
हँ हँ बजार गेल रहियै दीदी।
अच्छा, आर सब आ
ै सब ठीक है
अच्छा अच्छा तब च चाय पानि होलै।
बोले, हाँ चाय आर बना लेलियै, गेल रहियै
एह अच्छा तऽ कोइची कोइची के लेलहि बाजारसँ।
इ बच्चा बुतरुके कुछु समान घटै हैय जैसे कि लेलिए पैंट लेलियै। आर टी शर्ट आर लेलियै। आ कुछ कुछ पढ़ै के चीज रहै किताब अथी कॉपी रहै। पेंसिल रबड़ इहे सब। हम नाइ नाइ नाइ नाइ नाइ ऐसे ही ले लेलियै काहेकि पैजामा आर नै रहै बच्चा बुतरुके।
ओ हाँ जरूरी रहै छै।
त गोसबै रहेखिन कि छोटका पैंट पेन्है रहै ने तऽ कहलखिन तनि बड़ा बड़ा पैजामा किन देल तऽ उहे प्लाजो होइ छै ने
हां अच्छा नाइ आब सुर सब पैटबा मे छोटा हो गेलै आब अच्छा नै लगै छै बड़ा साइज खरदे परते। हमहुँ देख रहलियेन ग हमहूँ सोचलियै कि एकाध दिन निकलियै तऽ लै लियै नै निकलै छी।
गेलियै दूगो प्लाजो किन देलियै हल्के मे छै पतला पतला कपड़ा छै।
अच्छा।
सौ सौ रुपैया मे देलकै
अच्छा, ओ।
दूगो किन देलियै। आ फिर टीशर्ट और किनयैके रहै टीशर्ट भी एगो किन देलियै। इहे सब तऽ हमहुँ एल गेल रहियै।
आजकल लिखाइयो पड़हाइ बला मे बड़ी महगा सबकुछ कॉपी तऽ इ। तब सब महंगा।
होइए जाय छै हाँ।
उहे नू।
कॉपी किनहो फिर रबड़ किनहो फिर- रोजे पेंसिल हर एक दिन दू दिनमे पेंसिल चाहि। ऐसन हो जाय छै। एगो डिब्बो किन दै छियै तैयो पता नेै कि कैर दै छै। आ डिब्बा धरले रैह जाय छै पेंसिले खत्म।
धरा धरा पता ने कितना लिखै छै हमरा समझे में नै आब। है छै एखन इ सब।
हूँ इ सब करैत रहै छै ये सब बुझबे नै करै छै कुछ।
खर्चा कितना करै छै एक तऽ ऐसी पड़हाइ लिखाइ मे इतने खर्चा होय। हे इसब अलगे तमाशा कैले छै।
ओही सब किन के लैलियै। और रोटी और बनेबो आब आर कि इहे सब-
अच्छा अच्छा हँ।
नै दिन आरमे नै। टाइम मिल पाबै छै भोरे उठै छियै नास्ता बनाबऽ फ्री घर के सब- काम धाम हो जाय छै फिर लगले दुपहर के खाना। इहे सब ने हो जाय छै। इहे सब कैलियो आ तब साँझके निकैल गेलियै तनी। खरीद और के चैल एलियै हन। तोहरे के कि हाल चाल छौ? आँ
हँ ठीके- तऽ कि कहै गर्मी बड़ी जोर केैले छै। हँ हँ गेलेै हन की पढ़ लिख के एले सभे। आ मास्टर नै रहेै ट्यूशन पड़बेै लेेए।
अच्छा ऐसी की कुछ काम रहै?
नै गाँंव लगै छै गेल रहथिन जेस नै एलखिन।
ओ-
हो गेलै जा चैल जाय छथीन कभी -कभी गाँव देहात के आदमी छ
हँ तऽ कल शनिचर छै एतबार छै होय सकै छै छुट्टी मनाबैके होइ।
हँ। गाँंव और से दोस्त आर आबै छै। गाँव से दोस्त आबेै छै तब हुनका दिक्कत हो जाय छै फेर रूम पर हुनकर।
कोन गाँव के छथिन? कोन गाँव छथिन मास्टर? आँय? अबाजे कटै छै ओ-
नदमा छै नदमा मसूरी सब उएहे सब- हलो
अच्छा अच्छा
अहे आर छै हां ट्रेनो से गाड़ियो रखले छियै। टेम्पूओ सबकुछ से जेतै उएह से चलि गेल होथिन गाँंव पर तऽ एके एगो बेटा छैय। छथिन एगो बेटी अपन देखै छथिन। आइर के अपन अइते-जइते रहै छथिन।
हां तेय
हूं
इह सब होइ छैय।
तब खाना-पीना अभी की पक तऽ हमर अभी नै पकै के तैयारी मे छियै रोटी पक पकेबै सब्जी छैय। परोरके सब्जी बनेलियै रेह दू बजे तक तेयऽ खाने पकबैत रहै छियै।
त मेन बात छै, पहिले घोरेके ने काम हो जाइ छैय। जे सुति कऽ उठलाके बाद जे पाँच बजे छओ बजे उठैय छियै से कहाले तऽ एक मिनट चैन मिलतै।
नै तऽ फिरमेले मिस्त्री तब ब कहलकै ठण्डे नै छै। तब फिर बनलकै तब लाइन एले परेशान होलै दू चारि घंटा से बड्डी अखबार गर्मी और लगे लागे छैय। सबके लाइन देखे छियै, हमर नै तऽ और लगे लागे छै, आगे मैया आब को ची होत फिर मिस्त्री ऐले बनेलकै तब ठीक भऽ गेलै ओ
खूब कटरे-पटरे चलतै। तो कहब रहै राति भरि लाइन नैय रह रात घर नै ल
नि
खाली मेन बात छैय। आमदनी के कहि स्रोत छैबे नैय करै तऽ कग करतै आखिर आदमी हूँ आवाजे कटै छैय नेय
पता नैय नैह तोहर आवाज साफ आबै छैय। हलो हलो हलो नेटवर्क तऽ पूरा छैय पता नैय काहे कटैय छैय। कहाँ छैय। की कहय रहथून रे